ठीक बलौं और सब कहियौ।
हँ, अपनो ठिके-ठाक छै।
ओ, भ एलै खेनाय-पिनाय?
हँ, खेनै-पिनै तऽ भऽ गे की हेतै और? अहाँ के भऽ गेल?
हँ, बहुत देर भ गेलै। हमसब कनी देर में चायो हेतै आधा घं
हँ आब तऽ भए गेल चायो क टाइम भेले आबै छै।
हँ चा
और बौआ औड की करैयै?
बौआ सब दुनू सुत्तल छै।
हमरो दुनू सुत्तल छै ए।
आ
रैब छिना सब निश्चिन्त छै।
हँ ओ सब तऽ खेलाइत रहै छै। हं तेयो कहलिय सुति रह कनि देर सुति रहे छै तऽ नीक रहते। नै तऽ बदमासी खाली करैत। रहै छी इम्हर से उम्हर घरमे सुतल रहलहुँं तऽ बुझलहुँं ने? ताहि दुआरे फेर दुनू एखन सुतल छै।
हमहूँ सुता देलीयै कहलै सुति रहू कनि देर तै के उठब तब खेलब फेरब।
ओ
आ फेर स्कुल चालू भए जाइ छै तऽ सुतल होइ नहि छै। आ तब सब दिन कहते सुत बा नींद लगलियै, नींद लगलियै।
हँ भरि दिन स्कुल भऽ जाइ छै ने दस बजे से चारि बजे। टाइमिंगो केहन छै, अं ओहिके बाद त आउ तऽ तखन सुइत नै साँझे रहै छै।
पयर जाय छै हँ आय कायल देखबे पढ़िते पढ़िते सुति रहे छै साँझ के।
की करियै बच्चाके
बड़का सबके नींन्द लागि जाइ छै ओ सब ओ तऽ बच्चे छै, कतबो
नींद लागि जाइ छै, कते लोक कहे छै कनी देर स सुति रहत तऽ ठीक छलै।
हमूँ सुतल छलै कि सुति कऽ उठि गेलीये। एखने उठलिय, हूं कहलीये सुइत रहै छी कनि देर
हं
इ सब खेनाइ पिनाइ छलयए।
हमर छलयै दाइल, भात ओर सब्जी छले चना के, आलूके। के और कटहल के बिया के।
अच्छा
ओ सब खेनाइ भेलैएऽ।
सब एखन खा पी क सुतल ह। मौसम आइ ठीक छलैए सुबह सँ, एखन कनि छत पर एलियै कपड़ा ले तऽ कनी धूप जेना छै लेकिन आइ धूप ओते नीक आइके मौसम लेकिन एकदम धूप एम्हरो नय छलय एकदम अन्हार जेना छले सुबह से आ, हवा जे छलै न एतो कखनो काल के होइ छलै लेकिन पइन भेलैया ने। एक दूटा झिसी पड़ि जाइ छलै फेर बन्द।
औना तो हमरो आर के होइ छौ।
हँ लेकिन मौसम बड सुंन्दर छलैया, नय बारिश न तऽ कम से कम मौसमो ठंडा केने रहे छै ने तऽ कनी राहत भेल। छै ओ मौसम बिकराल तय पर से नय हवा नय किछो
हँं तब बेकार लागै छै।
हां
मोन अकछा जाइ छै लोक के।
हां तऽ आइ काल्हि
आ तब दिनो नै बीतैत रहत आइ देखियौ आइ मौसम ठंडा छलै तऽ तुरन्ते दिन बीत गेलै जेना लगै छै।
हं।
ओना दिनो नै बीते हे।
हुं। हुं, और सब कहियो और की सब होइ छै?
अच्छा।
ओ, किया तऽ एखन लोक दुपहरिया मे करबे की करतै।
हँ कि करतै।
नहिये सुतल रहे छिये तैयो अपन रहलौं अपन ओछाने पर में। हँ, की करतै।
हमरा घर मे आवाजे नै आबैत रहै छै तै द्वारे हमरा बाहर निकलऽ पड़ैये, बात करि ले।
अच्छा।
पंखा मे अथि छै ने से बड आवाज छै पंखा मे से और ने सुनैत रहै छियै किछो।
ओ, घर घर घर घर करईत रहे छै।
हूँ। ऐ दुआरे बाहरे निकलऽ पड़ै छै की करियौ।
से हमरा नेटवर्क सब जगह पकड़ैये, रहै ये तऽ
हुं।
हमरा आर के एत ने स्लो स्लो रहै छै, आब तऽ कनि कनि कनि मनी ठीको भेलैए नै तऽ बड स्लो, चलबो नै करितै यूट्यूबो सब नै चलै छय एतऽ।
हां, हां, हां
ऐ दुआरे हम सभ जिओ सिम कहाँ यूज करै छियै, एयरटेल यूज करै छियै एय दुआरे।
अहांके एयरटेल अछि।
हँ जियो साफे नय पकड़े या एत।
ह हँ
एतऽ एयरटेल कियो मतलब कियो नैय यूज करै छैय सब बुझियौ ज्यादातर जियो। अथि एयरटेले यूज करै छै।
ह यै एरटेल के टावर छैय
हूं।
आहाँ अगल- बगल मे टाबर ये एयरटेल के।
पता नै कतऽ छै नै छै, नै मालूम।
हुं। और अहाँ के मम्मी पप्पा सब घरे पर रहै छथिन।
पप्पा नै रहै छथिन बाहर मे रहै छथिन, मम्मीये टा रहै छथिन।
हं मतलब सासुर मे माँ अछि सब।
हँ।
बाहर मे अहाँ के हसबैंड रहै छथिन घर पर।
नै बाहरे रहै छथिन अभी घर पर आयल छथिन।
अच्छा एखन छुट्टी लऽ के आयल छथिन।
हू हू हू।
ओ। बढ़ियां छै कहियो काल के गाँवो एबाक चाही।
हू हू
मोन लागल रहैत हेतेै बच्चा सब ले।
हँ।
अहाँ सब नै रहै छियै संगे।
नै हम संगे नै रहै छियै।
हुं। अहाँ के शादी के कते टाइम भेले।
कथी के शादी के, हमरा शादी के, हमरा शादी के बहुते दिन भ गेलै हमर शादी दू हजार पन्द्रहेमे भेल छै।
ओ।
पन्द्रह बारह तेरह साल तक नैहो नेैहो त भऽ गेल हेतै।
हुनको लगैये दू हजार पन्द्रहे में भेल छैन आरती के।
आरती के? नै मालूम ओकर कहिया भेल छै, हमरा से नै बात एके दिन बात केलियै तै के बाद नै केलियै बात कहियो नै।
ओ हुनका तऽ भऽ गेल छैय आरती के। दुए- तीनटा बाकिए छै। हँ, अपने सब लटकल छियै।
हूँ।
हम- हमरो दीदी आर एकटा और के खोलबेने छियै। ओकरो सब सँ लागै या आहाँ के गप्प होय या हमर दीदी नै, लागे ककरो सँ करै छी, प्रियंकाँ से होइत हेत।
प्रियंका।
हँ आइयो भेल छले, कहै छले अहाँके नाम त हमहुँ कहलियै बात करू तऽ कहै छै जे कियो फोने नै उठबै छै।
कहै छेला हँ निधि अथि फोन करै है।
हँ तऽ हम कहलियै कि आइ त हमरो कियो फोने नेै उठबेै छै।
हँ तऽ वैह सुबह मे फोन केने छले, तै के बाद फेर अहाँ केलियै लागल तखन हमरो लग केलियै, ओकरो लग केलियै हँ तऽ कहलकै देखियौ हमरो पर केने छेलै हम कहलियै तऽ हम पूछबो केलियै से अहाँ चिन्है छियै त हम कहलियै हं चिन्ह छियै होेत हेतै छै, बात नै दुनू बाते करै छै।
नै ई छै वैह तऽ करहे पड़तेै न।
हँ हँ, हँ किओ करै आब वैह पर छीन तऽ की करै, हम बात केलियै न हुनका से तऽ की भेलै पता या बात पूरा भेलै
अच्छा, कहै छलै हँ, हँ
आब हमरा मोबाइल में तैयो मत मिनट जीरोए देखबै है।
और कहऽ अहाँ फोन केने रहियै कि ओ फोन केने रहै।
ते एक बेर तऽ उ फोन फोन केने छलै तऽ ओ बात केने छलै आ फेर हम कनि देरके बाद हम केलियै बीस मिनट बाद तऽ मतलब ई भेल जे टाइम नै पूरल रहै तऽ फोन कइट जाइ हइ या नै होइ छै न बात, बात पूरा भेलै पूरा बारह मिनट फोन बात भऽके फोन अपने मोने कइट गेलै। तऽ मोबाइल में देखैय छियै तऽ मिनट जीरोए तैयो देखाई छै पता नै किए एना भेलै।
स्क्रीन शॉट माइर कऽ भेजबै मधु के, ओकरो कहने रहियै जे स्क्रीन शॉट माइर लेब ओकरा आ मधु के भेजबै जे एना-एना किया छै बात केलियै हम एते देरे। तऽ बारह मिनट नै दै छै सात मिनट तऽ दै छै ने।
हँ सएह तऽ तऽ एहि में पता नै एक्को नै देखबै छै जीरो देखबै छै आ मकासँ पूरा बात भेलै।
हँ ओहो हमरा कहलकै जे एना-एना बात भेला बहुते देर से जीरो बात। पौआ।
हँ तहिना पता नै किया एना भेलै नै मालूम।
हूं।
कहलै देखियौ बातो कऽ कऽ कोनो फायदो नै भैल।
नै से भेज दै के अहूँ स्क्रीन शॉट माइर कऽ भेज दियौ ओहो भेज देतै भेजलकै की नै भेजलकै पता नै। हँ भेज दियौ न ओ छै न तऽ ओ प्रॉब्लम के बतैत न फेर।
हूं।
से होइ छै। और सब हमरो आइ सुबह में एकटा प्रॉब्लम भऽ गेल छेलै। फोने ने ककरो लगै छलै एकटा बात जे केने रहियै तय के बाद उ। कटबे नै करै छलै कटबे नै करै छलै फोन केलियै तऽ होइते नै छेलैया। तय के बाद फेर कहलै जे अच्छा रुकू हम ओकरे फोन कऽ कऽ देखै छियै।
हूँ।
वएह ओकरे कहलै जे तूही फोन कर जे ओ जे फोन केलकै तय के बाद बीच। में अहाँके या प्रियंका ओकरो कऽ देलकै तऽ ओ डिस। फोन भऽ गेलै कइट गेल।
हूँ।
दीदी फोन केनेहे छलै दूओ मिनट नै भेल छेलैया। ओकरो कइट गेलै हमरो कॉल हँ। कहने छलियै जे पहिले अहाँ व्हाट्सऐप पर पहिले फोन कऽ पूइछ लेबै जे तू उठबैया नै उठ। भैया ऑनलाइन छै कि नै ऑनलाइन छै डायरेक्टे ओ पर नै न करतै आ फेर हमरा पर कॉल एल। दू हम उठा लेली तऽ बइच गेलै नै उठैबतियै तऽ फेर अथी खराब भऽ जेतै।
आ एगो और प्रीति नाम छै ओ हमरा लग फोन केने। से हम ओरा मैसेज गेलै न कनि देर पहिले तऽ ओ की केलकै तऽ ओ। ओ जवाब देलकै मैसेज के तऽ हम नै देखलियै हम मोबइल राइख देलक हाथ हरदम मोबाइल हाथ। थे में थोड़बी रहै छै आ फोन बार-बार फोन अबै दुआरे साइलेंट कऽ दै छियै। अवाज बर। तऽ मैसेज केलकै उ तऽ बुझलकै बुझतै न हम नै देखलकै तऽ नै फोन करबै। ओ अपन एप स फोन कऽ देलकै। हम ऑनलाइन रहबै तखेन न फोन उठेबै फोन उठबे नै केलै मो-मो मोबाइल। नै केने हाथ में मोबाइल नीचा में रखल तऽ फेर हमरा फोन करैया फोन किया नै उठबै। छियै तऽ हमल कहलियै फोन एबे नै कैल अहाँके हम फोन केना उठेबै। तय के बाद हम फेर मोबाइल लैते चाहते कि ताबे फेर केलकै फेर केलकै तीन बेर कऽ देल।
अच्छा लेकिन पहिले वाट्सप पर करऽ के चाही।
हँ हँ सएह तऽ हम कहलियै आब अहाँ करबो करबै। तऽ नहि हैत कहलकै अहाँ उधरसँ करू कहलियै हमहुँ करबै त आब नहि आैतत हमरो क बर्बाद भऽयत आब छोड़ू हम आब नहि करब।
हँ ओनामे खराब भऽ जाइ छै ओ ओनाहे लोक के केटा खराब भेल रहै छै।
हूं। की करबै आ पूरा फाइनल लोकके बुझल ने रहै छै, एना करबै तऽ एना भैए जेतै।
मेन से भऽ जाइ छै। अइ दुआरे कि ताहि दुआरे कतेक कल बेकारे चलि जाइ छै। जह
एमे कहने छले बीस मिनट बाद करब फेरो। हम कहली फेर हम करब हम कल फेर बेकार च कोन प्रॉब्लम है मोबाइल मे। हीं-हीं
हँ हँ भऽ जाइ छै।
ओनाहियो एतेक कॉल बेकारे भऽ गेल छै।
तब होइ जाइ छै। एकटा गायके नहि तीस त उड़ि गेल ए से, फोन लगैया नै लेकिन अथी बता नहि रहल छै जो हैये नहि। ओलियो कथि छै से ब उनका कहि। कहलकै जे कहियै? शनि रवि, आइ रवि छै त आइ छुट्टीे छै। ओ कायल बतेतै।
हूं
आ के हेतै, नहि हेतै, पता नहि। तीसटा कॉल ओकर तरफ से पूरा भऽ गेल छै। आ कहलकै एक सए अस्सी मिनट उड़ो गेल छै। आ कह रहल छै जे आपका अभी तक टास्क पूरा नहि हुआ।
हतै बाकी त मया क लेब ओतबो बेकार चलि गेल हेते न ओहिसँ फेर दुआरे नहि होइत हेतै।
ओहो सब दुआरे कि छै नय। हमरो भ गेल छै। एगो दूगो कि चारि पाँच टा भऽ गेल छै।
हमरो भऽ गेल छै